हेलो
की हाल चाल भुल्लू बाबू
ठीक छै अ बताउ
अपनो इधर ठीके छै की सब हो ह हँ की सब करै छियै
नहि किछु अखने खेलहुं हें आ लेटलो हें तऽ फोन कले सोचलिये कऽ द छी
नहि नहि ठीक छै बात होइ चाही अपना सबके
हँ होय चाही हँ
तब आओर सब पढ़ाई लिखाई नीक चले है ने
हँ चलैत छै ठीक चलैत छै
ठीक है और सब पप्पा सब ठीक है
सब ठीक यऽ सब ठीक अह सब ओतऽ सब ठीक छथिन ने
हँ एतो सब ठीक छै लेकिन गर्मी एते छै ने
गर्मी तऽ बाप रे बहुत परेशान करैय बहुत
तऽब आइयो देखे छलियै अ लगभग अड़तीस उनचालीस डिग्री है यहाँ के
आ बाप रे बाप बहुत गर्मी छै ओ तऽ की कहै छियै
तऽ तब अ छोटे उटे अहाँ अहाँ ने मतलब पता चलल अहाँके निकलल छै घरसँ
नहि कहाँ एतो कहाँ आयल ले
मतलब सुबह मे ओ निकलल छै केकरो घरो मे ने केकरो इन्फॉर्म केने है कि कतऽ जाइ छियै
हे आ घर से निकेल गेलखिन
आ घर से निकल है देखियौ ने कते ह कु अते पता नहि फोन करे छी तऽ फोने नहि लागेया उनक
हमरा तऽ एक बार बात भेल छलए तऽ शायद बस उसमे छलए बुझलियै
हँ
तऽ फेर फोन काट देलक हम जे कहलियै बस मे तऽ हमरा कहलकै जा है मैच खेलने जा रहे है
ह
हँ मै फेर फोन काटि देलक आ पता नहि कते आब
आब देखियौ ने आब तऽ कहै छले कि जाइ छियै दरभंगे आ फिरे बुल अहीं अहूँ के मतलब घरे कहे छले क जेबे कनी मिल मिल उलके फेर वापस आयब
अच्छा स्नैप देखने छलियै तऽ स्टेशन के छलै ट्रेन लागल छलै एगो ओकरे फोटो छलै
अच्छा ई गेले केते यौ दरभंगा मे और कोई कॉन्टेक्ट उन्टेक्ट छै कि कोई रिलेशं
कहाँ कोइ छै एकर नहि कहाँ कोइ य
तब ई केयला गेल छै यौ बिना मतलब के मतलब कोइ काम कुछ तऽ छै ओ अपना सबके छुपेने एय
हँ सेहो भऽ सकैए नहि इहो होइ छै
देखियौ ने हमरा कॉलेज उलेज वला तऽ नहि केल कॉलेज तऽ हुनका म
हँ तऽ कॉलेज तऽ मधुबनिएमे पड़ैत छै तऽ दरभंगा कीया
हँ तऽ मतलब छै
त ओकरा मैसेज केलियै पहु दरभंगा आ गए तऽ एखन तक देखलक कि नहि देखलक आब कि भगवाने जानथिन
तऽ देखियौ ने मतलब कनी देर पहिले मत मतलब आधा एक घंटा पहिले हम ट्राई करे छली फोन उन के लेकिन फोन उन लगबे नहि करे
अच्छा
हां
की पता आब कतऽ गेलै आब घर मे नहि कहि के गेलखिन ए
नहि घरो मे नहि केने बात उत पप्पा से उनके पप्पा को एक बार फोन केने छले हमरा कि कनि छोटे से फोन करके पूछू कतऽ हय केते बजे तक एते आय घर
तऽ की कहलकै फेर आ नहि फेर अहाँ की कहलियै
फोन केलियै फिर छोटू के हम तऽ कहलियै कि कोइ काम उम होतै कोइ कॉलेज उलेज वाला या कोइ एहन जरूरी काम छै तैये तबे ओ गेल छै आ लागे छै कि अहीं के नाम की अहीं मतलब बुल्लू के घर जाइ छियै दरभंगा त अय लए तऽ परमिशन मिलले न तऽ तहि लए परमिशन हुनका मिलतै घर से ने कि जाइ छियै तब चलू ठीक हय जाउ
तऽ हम को हम हमरा हमरा एक बार साढ़े आठ बजे भोरमे फोन केयने छलखिन हँ बुझलियै
हूं
तऽ हम चारि बजे सुतबे केलहुँं हे भोर मे
अच्छा केल काल्हि की करै छलियै रात भर
आइ रातिमे लाइने नहि छलै रोड पर घुमै छलहुँ छत पर घुमै छलहुँ हँ बहुत परेशान छलहुँ हें
नहि नहि छै यौ एते गर्मी हय न कि
गर्मी से दिमाग पूरा खराब भऽ गेलै आ इन्वर्टरो बैठ गेल छलै ने
हाॅं की करब आ मजबूरी छै गाँव आब मेन दिक्कत होइ छै कि अहाँके मतलब पहिले जकाँ नहि छै कि गाँंवोमे मतलब मौसम जेना तंन्दुरुस्त वातावरण छले पहिल पहिल जमाना सबमे आब ओहन न एमहरो
ह आब तऽ देखे छियै गाँंव घर में धूप एता रहै छै दिमागे पूरा चोनरा जाय छै
ह ह कि करब अब ओर सब कहु तब पढ़ाई लिखाई केना चले
ठीके चले छै यौ वाला की भेले यौ गेम तेम वाला जे छले एगो एप तेप
ओ गेम तेम वाला जे अहाँके कहने छलियो आई डी वाला
हँ हँ से मतलब कनि बताउ ने हमरा हमरा नहि बुझायल समझमे आयल छलए
आइडी वाला छलै अहाँ के ई कि मान के चलु अहाँ कऽ के मैचू चले तऽ हाँ आइडी ओ आइडी में हाँ सेशन में आहाँके कि मतलब ओ आइडी में बहुते सारा गेम हय मतलब कसीमो सब इ सब इहो सब हय आ बाकी बाकी क्रिकेट लऽ अहाँकेँ सेसन उशन पूरा ए टू जेड जते होइ छै ने खेले वाला
लगैयौ तऽ मतलब अहाँ के पैसा दुगुना ऐत छै न
जे लगाउ अहाँ के अगर मान के चलू अहाँ सेशन लगेलियै छ ओवर वाला छ ओवर मे एगो
छ ओवर‌ में चाही पचास रन आ पचास रन नहि बनलै हमर तऽ फेर की हेतै
देखियौ अहाँ के दूगो ऑप्शन ओतय होत जेना एगो पचास रहत एगो बावन रहत तऽ अहाँ के मतलब ओ में ऑप्शन रहे कि पचास के नीचे बनत कि बावन के प्लस बनत ओहे प
एगो बात बताउ अहां हम डाललियै पचास के अन्दर लगलै आ बनि गेलै बाबन तऽ
तब अहाँ हार हार जायब तब अहाँ के पाय के डिडेक्ट भऽ जायत अहाँ के ह पाय बुर जेते तब।
आ पप्पा टेंगरी तोड़ि देथिन तेल लगा के तऽ।
तब ओकर कोइ उपाये नै यै।
एकदम नहि उपाय छैय पप्पा के कहबै की यौ पप्पा बहि पैसा वैसा दियौ ने एतऽ तऽ देखै छियै तऽ दुगुना भऽ जेतै आ हारि गेलियै तऽ फेर तऽ तेल लगा के बुझबे करै छीयै बात।
पप्पा के अहाँ भरोसा दिलायब तब ने कि नहि हम छीयै लायक बेटा छीयै हम ई सब
पप्पा कहथिन नलायक भऽ गेलए छौड़ा छौड़ाके भगा घर से।
की करब आब। नहि नहि छैय एहिमे देखियौ ओहिमे एहि में अहाँ के आईडी में ई छैय ने कि अहाँ कनि ज्यादा पैसा मतलब मायन के चलू किछ छः सात हजार दस हजार अहाँ के आईडी में तऽ मान के चलू की अहाँ एगो सेशन में सए रुपआ लगेलियै तऽ उ उ मतलब म तऽ ओ हार गेलियै मान के चलू पहिल सेसन फिर दोसर सेसन के खेलू दोसर सेजन दू सौ लगाउ अहां।
आ तऽ दूसरो हारि गेलियै तऽ तीन सौ चलि गेलै।
हाँ तऽ तीन सौ चल गेलै तऽ फिर तेसर सेशन लगाउ ने मतलब पाँच एते खराब भी नॉलेज नहि राखू क्रिकेट के की
त छैय एते तऽ नहि छैय दुगो हारबै त दूगो तऽ जरएबे जीतबे करबै।
हँ तो एहने होइ छैय मतलब में मतलब कनि मनी मैनेजमेंट करे पड़े छैय आ कनि दिमाग उमाग लगाबे पड़े तऽ अहाँ के ओते लॉस मे नहि जाइय आदमी सब।
मतलब प्रोफिट मे आदमी बनि सकैया प्रॉफिट आदमी कऽ के बनि जायत ने।
हाँ तऽ बनाय वाला तऽ बहुते पैसा बनबै छैय।
बनाबे बाला तऽ हम देखलियै कि बाइक खरीदैए कार खरीदे एगो हमरा ओत मोहल्ला के छैय बुझलियै क्रिकेट खेला आबै छैय हमरे सब के साथ।
हू
उ पता ये इहे सब मे लगा लगा के ने एगो हंटर बाइक लऽ लेलकै।
हूं
सिक्सटीन प्रो मेक्स ल लेने छैय आ घर तर बना लेलकई पूरा आ छैय केते गो के अठारह साल हमरा नहि लागैया ओकर पूरल हेतै। आउ सबसे उ हँ आउ सबसँ उमरमे छोटि सब, के निया बतबियै हम आंहांके
हँ
बताबै छी अहाँके हम छोटू भईया के देखलियै ओतबे पतला या ओतबे हाइट छैय ओकर।
नहि नहि होइ छैय कोइ कोइ मतलब बालक बच्चा सब होइ छैय कि अहाँके बचपनेसँ ई सब पे कुछ ज्यादा ध्यान दे दै छैय आ किस मत अगर साथ दे तऽ कमाल भ जाय फिर सक्सेस हो जाइ। आदमी लड़को सब हँ सब किस्मत देखीयव सट्टा मे अहाँ के जेना ई आई डी वाला सब हय सट्टा है ते अहाँ के कनि किस् मतो जरूरी छैय अगर किस्मत अहाँके खराब ह किस्मत खराब छै तऽ फिर अहाँ केतो दिमाग लगाउ कोइ फायदा न कोइ
तऽ हँ अगर किस्मते खराब रहतै तऽ आ पाँच सए लगेबै तऽ पाँचो सए हार जेबै आ किस्मत अगर बढ़िआ रहतै ना तऽ एको रन लए जीत सकैत छियै बुझलियै कि नहि बुझलियै
एक एक रन के मैटर ओत करे छै अहाँके माइन के चलू ने कि सत्तर से अस्सी परसेंट जते खेले है ने यूजर सब अहाँके एक दू रन के चक्कर मे सेशन लॉस कर करे
अच्छा
एक दू रान बहुते मायने रख छै
बहुत तऽ कम मायने रखे छै ई सब इ सब चीज ये हम ओकरा देखै छियै अखन समझियौ ने हर समय पैसा उ जेब मे रखने रहैय पन्द्रह हजार बीस हजार
नइ तऽ ओ छै मतलब बड़का सबटटा बाज मे
हँ अरे अरे बहुत बड़का ओ तऽ कथी कहलकै एगो आदमी छलैयाह ओ मतलब अथ अथी छै डी जे के अथी सब छै बुझलियै मेन आदमी ओकरे साथ छलैया ओ पैसा निकालि देलकै बहुते बुझलियै तऽ ओकरे सामने ई लड़का खड़ा छलैया ओ कहै छलैया अगर हम एगो जेबी निकाल देबौ ने तऽ तोरा खरीद लेबह आ दूसरा जेबी निकालबो तो पूरा घरे खरीद लेबो
नहि नहि तब लड़का लागे है कि बनेने है पैसा नीक पैसा बनेने छै
आ एटी एम निकाल लेबो तऽ त फेर ओ समझे जो जो ऐसेऐसे बोल रह
हूँ
पाँचसौ एक गड्डी छलैया
तब छै लड़का बड़क सट्टे बाज छै खेले मतलब एक्सपीरियंस देखियो ए मे इहो छै छै ने कि अहाँके सबसँ पहिले तऽ इन्वेस्टमेंट चाही
हँ बन
अहाँ दस पन्द्रह बीस हजार तह प्रोफिटे में जादातर अहाँके के प्रोफिटे मे रहत अहाँके सेसन उसन सब चीज आ बाकी मतलब जते अहाँ इन्वेस्ट करब जते पाइ लगायब ओनाहिते अहाँके रिटर्नो मिल जात
हँ ह
एहिमे सेशन मे बाकी यहाँ पाँच सए हजार दूआ ह
ओकरा ओकरा पता ये एखन खेला आबे है ने ओ शौक से खेले छै ओकरा खेले लूडो न छै बढ़िया से बैटो न पकड़े आबे पकरल होय छै
हँ आ मतलब आबेय छै
केना पकड़त ने इ बहुत पतला य बहुत पतला यऽ हमरो सब बहुत पतला छै उ
अच्छा
हूं बैट पकड़ घुमा देत आ छक्का चलि जायत आदमीए देख के पगला जाइ छै ओकरा हँ
नहि नहि
टेरा हाथ से बैट पकरे छै आ घुमा दै छै छक्का चलि जाइ छै
छै होइ छै यौ कोई कोई अहाँ के मतलब मल्टीटैलेंटेडो होइ छै कनि किस्मत तो के बात छै इ अब की क रहे है ब अपनो सबके लेकिन अपना सा पास ओते इ टाइमे मेन ई सब उ उटा मे पहिले हम बहुते खेल चलि सकता लेकिन अभी आब कनि
कुछो नहि छलै ओ फीलड मे न आबै छले ने तऽ बैटरी वाला एगो गाड़ी से आबै छलै ओकरा सब कथी नाम से चिड़बे छै चुसकी चुसकी
चुसकी चुसकी नाम छले ओकर
अखनो सब ओकरा चुसकी छै एते पैसा छै ओकरा पास तैयों ओकरा चुसकी कहे छै
तऽ नाम छै त भाइ नाम आ पैसा देखियौ पैसा अहाँके जे कैरेक्टर जे छवि है थोड़ी अहाँ के सुधार सके छै जे छीिये अहाँ ओहे न रहब
हँ आ पैसा के बहु बहुत बहुत पैसा छै पैसा के कमी नहि छै तैयो ओकरा सब चूसकी कहै छै बच्चा बच्चा सब जे अहाँके छोटका छोटका बच्चासभ होयैत जेना अर्जुन ने भेल
हू
न ओऊन छोरा सबै छके चुसकीिया रे चुसकी इधर सुन बतैयौ आ ओकर नाम छै हिमांशु
ओ अहाँ मतलब कते मतलब रहे छै अहीं के अगल बगल मे
नहि मतलब हमर घर भऽ गेल अहाँके एतय ने बदनिथ मन्दिर तरफ ओकर भऽ गेल चतरिआ तरफ मतलब बगलेमे छै सब फील्डमे आबै छै ने खेलय लए
ओ मतलब एक दू किलोमीटर के अन्तर बीचे मे है सबके घर
ओहो नहि हेतै ओतबो नहि हतै ओकर एक्जैक्ट हम घर तऽ नहि देखने छी घर देखने छी लेकिन कन्फर्म नहि छी लेकिन छै एतेक मोहल्लेके छै